हलो
हलो! हलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, कहिड़ो हालु आहे?
बढ़िया, बढ़िया।
ता ॻाल्हायो?
अमरावत मां ॻाल्हायूं ता।
किथां तां?
अमरा अमरावतीअ मां ॻाल्हायूं।
अमड़ा अमड़ावती। अच्छा, अमरावती।
अऊं तव्हां?
अऊं तव्हां? राजस्थान।
राजस्थान तां ॻाल्हायो।
जी।
ॿियो ॿुधायो।
ॿियो ॿुधायो। तव्हां छा कंदा आयो। रोटीअ में अॼु छा खाधो? अॼु छा खाधो? रोटीअ में? मुखे यादि न रहंदो आ रे, हा।
पहिलो तां जो नालो?
ॿ तवल, मुंहिंजो नालो भारती, भारती भ।
अच्छा, भारती।
जी, तव्हां छा कंदा आहियो?
असां।
जी।
साईं त, पहिंजो दुकान आ।
अच्छा अच्छा। बढ़िया।
अऊं। ॿियो घर मां घणा माण्हू तव तव्हांजे?
घर में असांजा मम्मी पापा आहिनि भईया भाभी आहिनि।
हा, त शादी थी वेंदव।
न न।
अच्छा, शादीअ वारी तव्हां जी एज।
नंढी आहियां, टेवीह आहियां।
हा।
टेवीह टेवीह।
टेवीह साल अच्छा।
जी जी जी जी। ॿियो ॿुधयो, तव्हां जो छा जो दुकान तव?
साईं त, लेस जी दुकान तव।
अच्छा अच्छा, बढ़िया ए। हीअ अमरावती पांजे बॉम्बे साइड ई आ न?
न, अमरावती में त घुमण आयो आयां आहियां मां, रहंदो खंडवा आयां मां।
छा कंदा आहियो
अरे अमरावती घुमण आयो आहियां रहंदो
अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, खंडवा में रहणा आहिनि, अच्छा अच्छा अच्छा।
खंडवा एम पी
अच्छा बढिया आहे।
हा, तां खे न ॿुधाईयई हिन ऐप बारे में? हा तांखे हिन ऐप जे बारे में केन ॿुधायई? हिन ऐप जे बारे में किन ॿुधायईं ताखे? हिअ सिंधीअ में ॻाल्हाइण ऐं हिन ऐप जे बारे में किन ॿुधायई?
जी जी जी असांजा सर आहिन हिक हुनन ॿधायो हो।
अचछा।
तव्हांखे?
आऊं असां मूंखे त मूंखे त मुंहिंजे भाउ ॿुधाय ईं।
अच्छा अच्छा अच्छा।
ह ॿियो तां, तव्हांजा तव्हांजी कणा भेण वेण कानेव?
न न
न कानेव अचछा, छा जो कम तन? असांजे घर में त मम्मी, पपा, दादी, न दादू कान आहिन, दादी दी चाची, चाचू, भाउ, भेण
अच्छा। अच्छा, घणा भा भेण आहियो?
असां असां असां टे भाउर ऐं हिकु छोकिरी ऐं हिकु छोक
अच्छा। बढिया आहे।
रा राजस्थान में काथे रहिं, राजस्थान में काथे रहिंदा आयो?
टॉक आहे न जयपुर जे पासे में।
अच्छा हा।
उते। तव्हांजो केरु रहंदो आ राजस्थान में?
राजस्थान में छा?
तव्हांजो केरु रहंदो आ रिश्तेदार राजस्थान में छा?
न न राजस्थान में न आहिन, महाराष्ट्र में रईंदा आहिनि।
अच्छा त कॾहिं आया आहियो?
राजस्थान साइड, हा आया हुआसीं न।
हम्म, अच्छा।
हा। छाजो दुकान तन, भैया जो?
असांजो फ्रूट जो कम आहे, फ्रूट जो कम आहे असांजो।
फ्रूट, फ्रूट जो।
हा, फ्रूट जो।
आऊं पपा?
पपा गॾ गॾु ही आहे असांजो जॉइंट जो धंधो आहे।
अच्छा जोइंट थी व हा। आऊं तव्हां, तव्हां छा था कयो?
मुंहिंजी त हिमल पढ़ाई बि हले बी एड बि हले।
अच्छा तव्हां बि, बी एड था कयो या?
अच्छा नाल बि। जी तव्हां बि घणा आहियो?
न मुंहिंजी भेण कंदी आहे, मुंहिंजी भेण करे थी मतिलबु बी एड अन्या त सेकंड ईयर तस।
कहिड़ो साल अथईं हाणे हले पियो न, सेकेंड ईयर हुननि जो।
हा, तहीं आवाज़ कटिजे वठी।
हलो। ताही आवाज कटे वधती ताही आवाज़ न अचे ती हलो हलो।
हाणे अचे थी आवाज़।
नही आवाज़ कट
हलो हलो।
हा जी जी, अच थी हाणे चायो।
हा चयो पिियो हाणे सेक मुंहिंजो बि सैकेंड ईयर हाणे चालू थियो आह।
अच्छा।
हम्म
त छा खाधू रोटीअ में?
मूंखे यादि ई न पई अचे मां छा खाधो आ अॼु अञा ताईं? हा भाॼी खाधी हुई गेंठनि जी हाणे यादि अची विया।
छा। बयो।
ॿियो ॿुधायो।
तव्हां ॿुधायो न।
तव्हांजी केतिरि पढ़ाई कयल आहे?
जी, मुंहिंजी त पहिरी
अच्छा छा सब्जेक्ट हुयो?
मां कॉमर्स कयो।
अच्छा अच्छा, बढ़िया आहे। ब्यो अमरावतीअ घुमणु।
हा मामा घर आहे न अमरावती में।
अच्छा अच्छा तीह
कोई रहंदो अथव या अमरावती में?
न न, असांज त केरु कान्हे।
एम पी साइड?
एमपी साइड त रहंदा आहिनि, असांजे भुआऊं रहंदियूं आहिनि।
तयो केर रहंदो अथव?
भुआऊं रहंदी आहिनि भुआऊं।
किथे रहंदी अथव तव्हांजी भुआ एमपी में?
विदिशा, मनभर
अच्छा विदिशा
जी
शम्पू वारे त बुधायो सभु बढ़िया थव घर में?
जी जी जी सब मझे में।
ममी पपा सभु मज़े में थव न?
जी जी जी बढ़िया बढ़िया
अच्छा।
ॿियो ॿुधायो?
हा भैया घणो पढ्यल थव?
भईया त फाइनल इयर कयल आ।
हा ऐं बियो त, छा खयो हुयन हुनन सब्जेक्ट?
मेन त साइंस आहे, ऐं सिंधी में एमए बि कयल आ।
अच्छा। ॿियो छा खंडवा में कोई रहिंदो थव छा तव्हांजो?
न न असां जो त केरु कन रहिंदो आहे।
सभ विदे साी रहंदो अथव बस बनाऊं?
हा बसि हुन साइड, चार आहिनि
चार बुआऊं तव अच्छा।
हा।
त चार ई विदिशा में रईंदी थव?
न न न हिकु मांंदसवार रहंदी आ न। हिकु विदशा, हिकु दिल्ली, हिकु अजमेर
हिक बंद्ेार रहंदी तव?
किसे?
पन?
अजमेर, अजमेर
अच्छा अजमेर, उहो त पासे में थव न तव्ह अजमेर त
हा हा
पो त ईंअ महीने हफ्ते में ईंदी हूंदव बि बुआ
छा छा पिया चयो?
हिन ह्फ्ते में ईंदी रहंदी हूंदव बु
न न हफ़्ते हफ़्ते में कान, साल में हिकु बार ईंदियूं आहिनि।
अच्छा। पोइ छा सोचियो करियर में?
अलाऐ ख़बर कान्हे मालिक खे ख़बर।
त सोचो ई काने अञा।
सोचदा आइयूं उहो थींदो थोरी न आहे हमेशा।
ॿियो आस पास आवाज सुबह जो
नाश्तो न खाईंदा आहियूं, असां सिधी रोटी खाईंदा आहियूं।
अच्छा त पोइ रोट पोइ तव्हां बीह रोटी कीअं अथव मतलबु
मतलब?
ॾींहं जो रुटीन कंद जीअं समझो त मां सुबुह उथंदो आहियां। ब्रश- व्रश करी करे, चांयं- वांय पी करे पो अधे कलाक में सनान पाणी नान बो कानन कीव
कम करे करे। कम वम करे रोटी पाणी खाई सुम्ही रहंदा आंयूं, ॿियो छा!
अच्छा, सॼो कम तां ई कंदा आयो घर जो?
न मां थोङो बोहत, थोङो मम्मी, थोङो भाभी।
त थोङो बोहोत ई कंदा आयो कमु!
हा थोड़ा बहुत घर जी डर्स्टिंग वग़ैरह कर लाथी।
हा बाक़ी सब कम तांईं मम्मी ऐं भाभी कंदियूं थव, ह न।
हा -हा
छा- छा वणंदो थव रोटीअ में तांखे?
अ, छा?
तहांखे रोटीअ में छा- छा वणंदो थव?
मूंखे सभी वणदो आहे, सभु खाई लाईंदी आंयां मां त।
सब खाई वठंदा आयो?
हा हेड़ी कोई दिक्क़त वारी ॻाल कान ए हाणे।
पहिरी बार तो ॿुधां त कोई छोकरी सब कुछु खाई वठंदी आ।
मां त सब खाई लांयां।
मुंजे चाचू जी छोकिरी त सब न खाईंदी आ, हिन ते नखरा, उन ते नख़रा, चए भई अॼु ही छो ठायए। त उहो छो ठाई अथव।
हा पहिरीं मूंखे बि हूंदा हुआ पर हाणे धीरे धीरे मां सब छॾे लाथा त खुदि मतलबु खाई लाइंदि आयांव हाणे।
हा ह टोट
केसि तांई नखरा कंदा सां! हा हा, सब सब, गुआर बीह त मां मे बि शुरू खां ई खाईंदी हुअस। करेेला वरेला लौकी सब खाईदी आंयां।
मां बि उएं सब न खाईंदो आहियां।
अच्छा